हलो, रिया।
हा हा, हलो। हाणे आवाज़ अची वई? हा, अचे पई हाणे अचे पई।
हाणे ॿुधायो।
हा, पांजो तां हिते अजमेर आया हव न?
हा।
ॿियो, कीअं मज़ो आयो?
हा, जाम मज़ो आयो।
अच्छा, कीअं, केहिड़ो मेलो थींदो आ हिते।
साईं टेऊराम साहिब जो, साईं माधवदास जी दरबार में।
अच्छा, हा त हिते त गुरुजन बि ईंदा इनि न?
हा, ईंदा इनि न, साईं जन ईंदा इनि।
न, ॾाढो सुठो आ, गुरूअ जो दर्शन त।
हा।
क़िस्मत वारनि खें मिलंदो आ हा।
ऊओई त, तव्हां बि आया हुयव न शायद आख़िरी ॾींहं ते?
आख़िरी ॾीह ते हा, मां सोचियो वञां ॾिसां छा तो किअं आहे।
हा, तंॾहिं पाण कान ॻॾिजासिं न।
ऊओई त, ॾाढो अड़े ॾाढी भीड़ हुई, हेॾा माण्हूं रोटियूं हेॾियूं, हान रोट वीडियूं, ॾाढो सुठो हो, फंक्शन। हिकु तरीखा, पर उत् हुते बी पाण, आगरा में बि त मिलिया हुआसीं।
हा, आगरा में मज़ो कयो हो हुननि जाम। ॻॾु वेठासीं, खाधासीं, नचासीं। हा।
वरी ॾिसूं मालिक सॾु कराए।
हा, ॾिसूं न भई, ईअं ई इनाम खटंदा रहियूं मिलंदा रहियूं।
मलहा, ईअं ई, न न सुठ वाह! सिंधी जे लाइ सही आ न पांजि त्र भाषा जे लाए कुछ कयूं सुठो आ। पो ॾिसो हाणे अ न हाणे वरी था चवंन केड़ो फंक्शन भी थींदो हुते साई जन बि ईंदा।
अच्छा हा वैशाली में लॻंदो।
हा न प्रेम प्रकाश आश्रम आ न हिते।
हा हा
ॾाढी सुठी आ गुरून जी।
हा दरबार ॾाढी जाम सुठी ठयल आहे।
हा त उते हलूं। उते बि अचो तां। ॿुधाईंदम तव्हांखे फोन कंदम त हन तव्हां चो न छा थियो?
न हाण मां हिनर थी वई आहियां न हाणे रोज़ रोज़ अचण नथो थिए।
त मां अचांव वठण?
भले तव्हां अचो घुमी वञो काई मना कान्हे।
अच्चा मां अच्चा।
हा
घणे घंटे जो घणे कलाकन जो आ।
पंज कलाक ता लॻन।
अरे पंज कलाक वई आ न अचण वञण में बि त टाइम तो लॻे उवई त
बसुन में तो अचणो पए न ट्रेन रेलगाॾियूं वाॾियूं कोन थियूं हलन त
काई हेडा आहिन भई।
ॾाढी भीड़ थी अचे पई ॾाढी भीड़ दुखी था थी वञ हुनमें।
अञा हेॾा धका खाऊं धका हेॾा पो तबियत त ईअं ख़राब थी
गर्मी लॻी पई आहे न मेन त ॻाल्हि वणे नथी की पो त बिल्कुल भी।
हा उहो त आहे पो ॾिसूं हाणे छा थो थिए। थोड़ी इहो बारिश अचे तव्हां वट अथव बारिश वारिश?
न न जाम गर्मी आहे हिते ब पसीनो थो वए ॾाढो।
छा कयूं हाणे।
सही ॻाल्ह आहे नथो पुॾी सघूं भाई हाणे मौसम जे बाबत मौसम चेंज थींदो ई आहे।
उहा चवंदा आहिन ना। न न हो त न जॾहिं भॻवान खे इच्छा थींदी।
हो त हाण मौसम आहे नी चार बारिश गर्मी सर्दी ऐं थधकार जो थींदी आहे। थदा मिठा ॾीय हाड़।
उहई उहई त ॾिसूं ना हाणे कॾी ती पवे? त बारिश बि थोड़ी सुठी लॻंदी आ हा।
हा
ॾिसूं हाणे छा थो थे। बस हाणे रोटी वोटी खाई करें। थोड़ो सोचयो वञा ॻाल्हायां तव्हांसां।
हा
टाइम ई न मिलंदो आ, राति जो ही थींदो आ हिकिड़ो ॻाल्हायणि हो, मुंखे हो के न पाण मिलाई किथे आहियूं, रूॻो हिकु दफ़ो आगरे में पो हिते अजमेर में बि ना थियो।
थी आहियूं अ अजमेर में बि ॾाढो त पांजो काने थियो आहे मिलण वार
हा हिन करे। त मां सोचियो की न भाई, हुते मेले में बि न मिली सघियां, त मां हिकु द फ़ोन लॻाया त पो बिज़ी थी विया हुआ त ह न हा हा
कॾहिं त सॼो ॾींहु फालतू वेठा हूंदा आहियूं, कॾहिं एतरो कमु अची वेंदो आहे अकसर
चओ छा, छा अड़ो केड़ो कमु अची वियो?
सॼो ॾींहु बसि या त कॾे हिते वञ, हली घुमणु कॾे हुते वञ, हली कॾी किथे, कॾी किथे
अच्छा- अच्छा घुमण में बिज़ी आयो छा? अरे! वाह
ऐं ज़िदगी ॾिंहु अ ह ह
अरे, न न ईयं ना हे चओ सुठी ॻाल्हि आ घुमण, खिलण जी आवाज़ घुमण त सुठी ॻाल्हि आहे।
हा घुमण ॿि खपॼे भई माण्हूं घरु वेही वेही तंग थो थी वञे।
हंम्म सही ॻाल्हि आ, ऐं घुमजो
दीवारुनि खे बि
भई न हूं त आहे घर में दिमाग़ हेॾो थो
हा ॿियो निकिल त छाहे खुले तो थोरो ॾिंसूतां करूं ता थोरो घरु में त उहो ई चार माण्हूं ॾिसी
ॾिसीदी् वई त किथे -किथे जॻह हिते पार्क गार्डन थींदो आ त उथी वर् उते हली वञो रोटी वोटी खाए करे, ठाहे खाओ बासण मलो हेॾा कमु थींदा हिनि
हाअ
तां खे मारी, अरे! सुभाणे शादी में वञिणो आ तां हलो
न न तां वञो खिलण जी आवाज़
ही, ह, हलऊं न शादी में छा थियो?
न न तां वञो भले ॾिसां थी, अगरि टाइम मिलियो त
हा ॾिसो न हलो भली, हुते मिलूं अस् हा पो कलाॅक बि त वॾो आ, पंॼ कलाॅक जो रास्तो आ
हा वई त हाणे मां अचा एतिरी दूर खां पो वरी हलूं
वइ त, मां बि वई थी सोचां छा कयां? पर चइॿो आ, न नियाणी जी शादी आ छा करूं।
सही ॻाल्हि आ, न्याणी जी शादी में त वञिणो घुरिॼें
हन सही ॻाल्हि आ न वञूं तॾहिं त कमु थींदो।
हा सही गाल्हि आहे
पाण खें बि के अरे न न, तां करो पहिरीयो तहांजी छोक
ॾिसदांसी
करो करो मिलूं इंदी, गॾिजी करे घुमण हलूं सुठो लॻंदो आ, हा अड़े हेॾा कम भी ॿारन त एगज़ाम हलनि पिया छा कयूंस?
ॿियो तहांजो एगज़ाम बढ़िया न वयो?
तव्हांखे कें चयो?
हा?
बढ़िया न वयो शो? ताखे कें चयो?
तां ॿुधायो न कि ताजों सही कान वयो हा्डॅ आयो पेपर कठिन
एॾो हार्ड आ, अॼुकल्ह पेपर किथे ईज़ी आहिनि
अच्छा, ही साल खनि जो थींदो आ न कोर्स जो तव्हां कयो पिया?
कहिड़ो वारो?
जो तव्हां हींञर कल्ह एगज़ाम ॾेई आया? पेपर, इम्तिहान ॾेई आया जंहिंजो इ हिकु साल जो कोर्स आ न शायदि?
हा हा, हिकु साल सो हिक साल जो आ पर अॼुकल्ह पढ़ाई ॾाढी हार्ड आ भई
त तव्हांजो इनयो कोर्स जो एगज़ाम हो या कॉम्पिटीशन जो एगज़ाम हुजे? असां हिन जी नौकिरी लॻंदी, अच्छा, हुन खां पो हुन एगज़ाम ॾींदा?
कॉम्पिटीशन जो पो आं न, हाणे किथां थींदो? हाणे हेॾा हेॾा हार्ड -हार्ड पेपर तां अचिन, हेॾा कठिन आया आहिनि पेपरी ई, छा कयूं हिनमें ई? एहिड़ी हालत थी वेंदी आ, ॾियण में।
सही ॻाल्हि आहे, अॼुकल्ह कॉम्पिटीशन हर जॻह वधीक थी वियो आहे न जाम?
ॾाढो भई ॾाढो जाम तो अचे भई। हेॾो लैदीं लैदीं पेपर हेॾो। वधीक हेड़ो वॾो वॾो पेपर ईंदो आं।
उहोई न
ॾिसूं ॿियो, तां छा था कयो?
बसि असां वेठा हूंदा आहियूं। कॾहिं कुछु- कॾहिं कुछु मिड़े ई पिया मथो हणूं ॿियो छा?
हा
मिड़ई प्या मत्थों हड़ू, कॾहि कुछ कॾहि कुछ। हलो हलो, हा रिया
जीं आवाज नथी अचे। चे
तव्हांजो हिते जों नेटवर्क ई ख़राब
अची वई हाणे? थोरो नेटवर्क प्रॉब्लम त, ॿाहिर ई वेठ
अल, अलाए छाजी दिक्कत थी अचे न?
अलाए छातों थे?
हा समाप्त थियणु वारो आहे ॿ मिंट आहिन, हा। हि-हि। सही आ ईयो बि मिड़ेई।
अिस सु
ॿियो ॿुधायो? हलो? हलो? हलो रिया?
हलो, आवाज़ अची थी, आवाज अची थी? असां माप थण
पई अचे पई।
ॿरवा
हा, थियण वारो आहे।
अचे पई?
छा?
छा करणो?
हा, ॾिसूंता हाणे, मिलंंदासीं।
खाई करे सुम्हंदासीं।
हा, उअई ॿियो वरी, उअई सुबुह जो। वरी उहई सुबुह जो उथी, हा।
हन।
कु
हा। ॿियो छा? ठीकु आह? हाणे सुबुह जो।
हां? हा हा, हा ठीकु आ, ठीकु आ, जय झूलेलाल
ॻाल्हायुं तां, ठीकु आ, जय झूलेलाल जय, झूलेलाल, हा
जय झूलेलाल
अलाह